के छिये हेलो।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
बौआ
हूँ, गोर लगै छी।
हँ ठीक छी, अहाँ सब ठीक छियै।
हँ, खेलियै।
किया हँसब, पीबते छहक की छोइर देलहक।
अखन तक करिते छियै, ई महिना तक छियै, देखै छियै, हँ।
दै छन, खाइ लऽ दै छ न? नाश्ता
हँ, दै छै आब, दै छै।
पहिले जेना करै छलै, तेना नहि ने करै छै।
द नइ करैय एना।
हँ तऽ ताबे अप्पन कऽर भ जिएतौ एनहर
कहै, कहै तऽ छै कही तऽ छै एत्ते कैर दैल परमामेंट ईसभ, आब देखे छियै अगिला महीना।
हँ, देखऽ केना-केना करै छै।
बारह घंटाक करतै, तब कैर लेबै।
ई कत्ते घंटा के छै, से।
ई तऽ चौबीस घंटा के यऽ।
आँ, मतलब हरदम काम, काम।
हूँ
तागत हँ तऽ, से बात करिहक अपन। आओर कहक।
अहाँ आरके भऽ गैल खाना।
हँ, खा कऽ, हमसभ एलियै, सुतै लऽ अखनी।
आओर सभ कहियो तऽ। और अहाँ के ओ, और अहाँ के बड़की भौजी केहन यऽ।
बड़की भौजी।
ए हँ।
नइ भेलैए बात, कोनो हमरासँ बात होइ छै?
अहाँ के माँ के तऽ अहाँ के माँ के तऽ पर्सनल छलऽ अनये, खास आदमी।
इहो जी।
ए हँ।
नइ छलै उ सभ पर्सनल नइ छलै यऽ।
माय के नहि हइ छै कुछ कहल, सुइन लै छै बिना मतलब मे।
हँ मो- आबै छलै आनबेर तऽ गाम पर एलै या नै एकोबेर- फोन तोन केल- माय एतेै छेल्ला। हँ।
माय के पता रहै छै ने माँय के भौजी छै।
आब के कहलकै नय पता कहाँ बात होइ छै माँ ओ के-
मामा से शयद कैलखुन फोन केने।
अच्छा छोटका मामा बात करऽ लगलियै कैट गेलै फोन। ओ से बातो नैय भेलै। दोबारा बातो ने भेल तऽ चै चै करैत रहै छै ने जे- नै होला बात केल-
आ रितेश कहेैतरहे हम आये चैल जेबै?
आय नैय गेलै। सैन छियै तऽ पड़यै। सएह तऽ कहलियै रो टीशन जे पढ़य छीही तऽ आब नय छै- बन्द छै टीशन ओर तऽ एकेटा छै बन्द। ओ तऽ खाली कहै छै पैढ़ कऽ की करबै। बुझलहक
कहियो पहिले कोनो होटल मे करतै।
हँ तऽ सएह तब ओकरा इच्छे हइ छै होटले मे काम करै-
तऽ अपन खर्चा निकैलके जे करबाक हेतै से करतै।
हँ। पैढ़िकऽ की करबै पैड़ लेलियै हुनर भऽ गेलै सेै कहेै। हुनर भऽ गेलै पढ़ै मे मतलब एते बुइझि गेलियै।
एखन ग- ग -गाँव मे रहै छै ने तै एखन गाँव मे रहै छै ने तैय दुआरे।
नैय बौआ कहै छै हम बुइझ गेलियै जतेै कतै बाहर निकलतै तब देखतै। एततटा केस बरहोने छै हरदम रहे छै। ओना एना कऽ हाथ लेलऽ करिते चौबीसो घंटा बुझलहक। बिचित्रे हाल केने छै केश के- खोपा बनहतै आब-
तब तऽ एखन एग्जाम नैय हेत।
हँ छै ने तऽ सात आठ महीना टाईम छैय लागल।
तऽ फेर मधुबनी मे जे खर्चा कैर रहल अइछ कहै छै हम ऑनलाइन क्लास करबेै।
हँ।
तब फेर एते बजा लेतेै मौसा से नैय होय छै।
तऽ आब अधखरुआ की करतै आब तऽ छै तऽ अपन ई कम्प्लीट कऽ लेतै नऽ। कहै छै आब नैय जेएब हम ओतऽ।
एखन एग्जाम के बहुत टाइम छै न।
तऽ फेर पढ़ाइो छुइट जेतै न। से बात है। टीशन जे पढ़ै छैय।
त टीशन एतौ त पढ़ै छैय बात एकर बरोबरे पड़ि जेतै डबल- डबल खर्चा भ रहल छैय न।
हु से त होइ छैय। इ की कहै छैय नय बुझलहक हम पढ़ि कऽ निकलियौ जायब त हम नय जायब। हम अतय किछ -किछ करब।
गावेमे करतय।
हम त बाहर कथी लए जायब हँ।
त ओय लायक बनतै तब ने गाँवेमे कोनो लायक बनतै तब ने गाँव मे कुछो-कुछो करतैय।
त सएह ने से ओ अपने बुझतै कि ने। गाम मे अपन छैय लफुआ तेकरा सब संगे अपन भोरे के जाय छैय तीने बजे उइठ के आ नौ दस बजे अबय छैय तहुमे फोन केऽल जाय छैय तब। कतऽ कहाँ रहय छैय छोड़ा सब संगे बाध बोन मे बुलैत बुझलहक। आ तब एके बजे निक लले बारहे बजे अंगना स आ से एलेैया राइतमे। फेर अहिना ओहि बेर जेका करऽ लगलैया। फेर आब अपन पियै छैय, खाय छैय की करै छैय नै करै छैय किया नय गेलियै बौका।
ब शिव कुमार बन
त कोन बात बजबै कहै छैय इ बात सब कथी लए बजै छिही।
शिब कुमार बनतय शिब कुमार।
ए हौ बौआ त इहो बात सब ने बजबै की काहाँ करै छैय मोबाइलमे।
एकरा जे मोबाइल मिल गेलैय त हीरो बनय छैय।
हँ। ठीके हीरो बनय लए बैठलैये।
दूसरा शिव कुमार।
हँ डबल शिवकुमार बनतै।
हूँ।
उ छैय ठीक शिव कुमार।
बैठलेै कहाँ दिन काम कहाँ करेय कतौ।
आँय।
त कहै छेला अगर अथि सब कहै छेला से भाइजी दिया से भाइजी के इहे काम लगेने तब एकरा किया नय कतौ काम मिलेै छैय।
सेहा ने। तब त एकरा हरदम धैले रहैत हेतै काम जब इएह सबके लगबै छैय त।
हँ।
सएह देखहक।
एते मस्त एकरा दुबारा मौका मिलल छेलेै हॉस्पिटल मे
मौका मिलल छेलैये अपने स अपनो केलकै।
हँ।
ठीके की,
हम दोसरा
जे रहै छेलै, पहिले से
नैय दोसर आदमी
अच्छा दोसर आब लैग गेलै ने लगबे करतै, एते -एते दिना बैठ रहतै लोक छोइड़ के तऽ, फेर एते दिन खाली कते दिन रखते जरूरी रहै छैय, न आदमी के
ओमे त ज्यादा कते मास चलै छैय
सएह देखहक, आ तोरा नैय लगौल कऽ
एैय वला मे नैय ने एते काम अबै छैय। जे हम करबै हम तऽ, कनि एय दुआरे करऽ लगलियै कि अनि ओनी कनि पाइयो कनि ज्यादा द देतै, ऐय मे एखन देतेै ने एतेऽ, तइ दुआरे कहलके भाय चाइर पाँच महना करि लै छी, खतम कर के फेर हॉस्पिटल मे लाइग जेबै।
हँ
जे काम सिख गेलियै बिसरबै थोड़ी ने,
की हेतै कनि दिना दिक्कतेक काटऽ कि करबहो
की ए मुजी पता एक क मे केना हर महिना पाइ भेजै छै, तब बीस हजार रुपआ भेजेै बीसो हजार चइल जाय सुधो कथिये ओर मै,
सुधे अर मे
आ सुधो के दू तीन दिन लेट होय छै, तऽ घर पर आब जाय छै।
हँ ठीके कहैत छहऽ, सब जगह ओएह हाल छै। तब ज क इएह हाल छय। जब सुधे टा भरेतै तऽ, कर्जा सधतै केना सेहो न बात
हँ
दसो पन्द्रहो हजार के नई हर महिना मे देल जाउध त केना हैते।
आ सो दस पन्द्रह हजार रुपआ ले ला मना के ने ओ कहे छै, हम एके बेर लेब तऽ तीस हजार पचास हजार एना।
हँ एक मुठ देने सब छथिन, न। त आब दस हजारक पाँच हजारके जे देतै। तऽ सब बुझै छै, जे खर्चा भऽ जायत हाथमे जे जेना ओतै तेना खर्चा होतै, एक कनि आधो छी दो कऽ क जे देतऽ, सब त बीसो तीसो हजार के तऽ, ओ कोनो काम हैत, तै। सएह ने लोनो तोनो जे उठि जइतै तऽ, लोनो - लोनो
कहने रहिए माँ आ शायद बैंक मे बात एक
सएह वालला होतै तऽ ठीक रहितै सभटा सइध जतै तऽ, ओहिठामा अपन भरेतै जैते। कते भरतै बीस हजार भरो आ पचीस हजार भर
मे देलकै नइ, कहै छै नई देते किछो बिजनेस करतै तब देै।
आँ बिजनेसेटा बलाके
आ पता नहि की बात केरकै दैत अछि, पर्सनलो लोन दय छै।
आब तऽ सुनै छियै जे सभकछ दै छै, बैंक से जे लै काम।
हाँ
जते ले छै तते दै छै, चार लाख, पाँच लाख केना हो। तमे आ एक दूसर त बनल न हाँ
रीतेश के कहने छैे, जाके बात करियेे पता न की केलकै, गलैय कि नै।
के केकरा स?
बैंक में जाके।
अच्छा, नहि गेली र?
से
बैंक मे जाक कहने रहौ पुछेला से? कह छै हमरा ध्याने नहि रहल। कतऽ भगवानपुर आओरमे की ओतै मधुबनीमे?
राजू नगर मे पंजाब, बाबूबड़ी मे तऽ ए छै पंजाब नेशनल बैंक।
हँ भगवानपुरोमे छै?
कत जाकऽ पता कर क